हलो, हा आवाज़ अचेव ती दीदी?
हा अचे ती, अचे ती जय महादेव।
हा वाहेगुरु।
वाहेगुरु ॿियो?
ॿियो
निपटी विया रोटी माअऊं?
हा बस खाईन्ता।
अच्छा खाईन पिया?
हा तहांजा थी वई?
हा, अॼु असांजो सभु जो रोटी जो मूड न हुयो थोरो स्नैक् छाजो मूंड थेन पियो?
अचछा!
तअ त मैगी ठातासे एय भेल पुड़ी।
असांजे घर घटि खाईंदा राति जो रोटी, हिकु हिकु फुल्को वधीक न खाईंदां आहिन। हल्कों फुल्को हा।
त असांजी वरी पो मैगी खाइण जी दिल थी ॿारनि खे, अईं मां वरी भेल पुरी ठाहे वरती गॾु में।
हा, उहो त हाणे ॿारनि खे वरी ॾिसणो तो पए न जेको वणें।
हा, अरे रोज़ु बि त दाल फुल्को खाई करे ॿार बोर ता थी वञनि न?
हा उहो त आहे।
तॾहिं, तहिंजे करें चउं वरी मैगी खायां, मा चयिमु खा त पोइ मां ॿिनिन खां पुछो मानं। तां सां खाईंदो रोटी, बस जेको चओ। हिन माखी वेई थोरो लाइट ई ॾई छॾ, मां चयुम बेल पूरी ठाहे छॾ, चयई हा ठाहे छॾ।
हा हा, असांजा मंझंन में वरी दाल चावर थींदा आहिन।
जी
मंझंन जो दाल चांवर थींदा आहिन असांजे घर। हा रात जे टाइम फुल्को ई थींदो आ लॻभॻ।
हा
हा थी वयव, वॾा फुरसत थी वयव? हं हा, घणा ॿार तव तव्हांखे?
ॿ
अच्छा, नंढा तव वॾा?
न ॿई, हिकु नंढो आ हिकु वॾो आ, मतलबु की हिकु ॿिनिन में गैप वधीक आ थोड़ो।
हा
घर में सिंधी ॻालाइंदा आयो हिंदी ॻालाइंदा आयो?
हम्म
अा ह को उहो त आहे पर पंहिंजो असां पाण ई करे ईंदासीं तहंजो सिंधीअ में ॿियो केरु ॾिदो? पाण ई ॾिसणों आ न हा
पहिंदी आ
हा जॾह तू पंज मिनट पाण न सिखंदिय त ॿार कीअं सिखंदा?
हो त आहेई आ
हा-हा ज़रूरी आ न पंहिंजी मातृ भाषा।
तॾी वॾे सां ॻाल्हाईंदो हो हाणे नंढो समझंदो न आहे तव्हां ठीकु आ तोखे चईंदी आ तूं ॿुध समझ जी कोशिशि कर पो ॻाल्हाइणु त भली पो सिखिजें पर सम्झि समझ त सही असां ॻाल्हायूं छा था?
उहोई चवांतीन नया ॿार धीरे-धीरे थोड़ो-थोड़ो हैबिट विज़नदवस न आदत विज़नदवस सिखी वेंदव, ॻालाइण भी सिखी वेंदव हैलो,
अ
हैलो, हलो, आवाज़ अचेव ती? हलो, हलो,